नमस्ते के हाल छै
जी नमस्ते सभ नीक छै अहाँ अपन बताउ ने अपने के की हाल छै
हाल चाल सभ नीक छै आओर बता घर लोग सभ नीक छै माय बाबूजी भाय बन सभलोग नीक छै
जी घर पे सभलोग नीक छै अपनेके घर पे सभलोग नीक छै
हँ हमर घरपर लोक सभ मिल छै कहै छै खाना पीना भऽ गेल छै खाना पीना मे कची खची भऽ छै।
खाना पीना मे एकगो भेल छै चावल अंडा ई सभ भेल छै अपने के खाना पीना भऽ गेल छै
स हमर खाना पीना भऽ छै थोड़ा रोटी भऽ छै छै चिकेन भइ छै सलाद भए छै सभ खाना भइ छै फर बता रह पची खायमे रहलू जादे अच्छा लगे छै वेज लगे छै अच्छा क नॉन वेज अच्छा लगे छै।
नहि वेजे जदा नीक लागैत छै।
ह।
नॉन वेज नहि नीक लागैत छै।
ओ वेज मे कथी अस लगा पनीरो लगा छै कि ब।
पनीर पनीर बड़ा नीक लागै छै हमरा।
फने।
कि
पनीर तिक्का लोक खएइै पनीर
ह खैले छी पनीर टिक्का पनीर चिली सभ खैले छी
बरोड मिर छै बोड। रेट बिहार से जादे छै कोन रेट मिल छै।
बैंगलोर मे सभ अपन अपन हिसाबसँ मिलैत छै
बात ठीक रहै छै कि रेट जादे रहै छै। ह।
रेट जदा रहे छै वहा के हिसाब से नीक रहै छै रे यहाँ के हिसाब से जादा रहै छै।
जे रहै छै रे सलै
जी आब। जी आवाजवा काटे छै अहाँकेँ वहाँं पर जे जेना सैलरी मिलै छै त वहाँ पे महग रहै छै अब यहाँ पे जैस कि सभ के पाँच सए रुपआ चार सए रुपआ दिन मिले छै ते यहा पे लोग के दू सए रुपआ मे हो जाइ छै खाना आ वहा पे नओ सए रुपआ आठ सए रुपआ एक दिन के मिले छै तो वहा पे हो जाय छै छै आठ सँ नऽ चार सौ मे खाना तऽ नीक ना छै वहाँ के हिसाब से
ब तऽ सही कहे छै लेकिन वहाँ केँ इ सब बहुत महंग छै मतलब रूम रेट बहुत छै वहाँ केँ भाड़ा सब महंग छै वहाँ केँ कपड़ा भी महंग मिले छै
नहि कपड़ा महंग मिलैछै तब महंग भ पन्द्रह हजार तीस हजार मिलै छै रूम रेन्ट
अनैरे नऽ कहै छी महंग अनै तऽ तीन हजार रूम रेंट चार हजार
जी इ तऽ बतबा अहाँ एकदम नीक कहै छी
सबसे तऽ कोन अच्छा लागे छ तऽ
हम पनीर चिल्ली बड़ा नीक बोलें पनीर टिक्का नीक लागैत छै पनीर चिली से
कहै छै कि मत रौआ बहुत ऑनलाइन ऑर्डर करै छी ऑनलाइन मँगाइ छै
खाना ऑनलाइन न मंगाबे छी वहाँ खाना लाबे मे बड़ा दिक्कत होइ छै बड़ा महंगो देबै छै खाना
खाना नू नै कहै छै मतलब ऑनलाइन कुछो कुछो खाए केँ जे मंगाइ छै दू महीना मे कम से कम कितना रुपआ केँ रौआ मंगाेे लेले छी
ए तऽ हमनी केँ जो कुछो खरीदे केँ होइ छै तऽ ऑनलाइने नऽ खरीदे छी ऑफलाइन का होजाइ छै ऑफलाइन दोकाने न देखै छिए खाली एक बार कपड़ा खरीदै छिए नहि तऽ बकी सब चीज तऽ ऑनलाइन खरीदै छी
चौबीसो घंटा डिलिवरी करै छियै कि बारहे घंटा
चौबीस घणटा रति केँ कऽ बजे कबो कभाल एक दू बार मतलब हो जाइ छै लेट सेट
पर लोग दिन भर चलै छै कि बारह बजे बाद लोग चलल बन्द कर दै छै
नहि नॉर्मल शहरमे बारह बजे तक चल जाइ छै
आ जे टॉप इलाका छै वहाँ दू बजे तक
चौबीसो घंटा मतलब दिल्ली में बहुत जगह म रहै छै की लोग दू दू तीन बजे तक लोग चले छै
हँ मुम्बई चौबीसो घण्टा खुलल रहै छै
ओ इतिमे र बै छै कि नहि जहाँ मने पार्टी करै पार्टी जहाँ जहाँ करै छै सब
न ना गेल छिये अभी
सबो उ सब त वहाॅं फेम
उसमे गेल रहैय छी मतलब दिनमे गेल छी रातमे ना गेल छी हम हमरा घर से दूर रहै छी हमनी केँ मजेस्टिक मे रहै छी तऽ ओ त वहाँ से मतलब फिर रायतमे मेट्रो बन्द हो जाइ छै न ओ एगारह बजे तक केँ बाद तऽ वहाँपर फेनू आबै केँ दिक्कत होइ छै आ उबर सँ बड़ा महॅंग होइ छै पाँच पाँन सो रुपया लेवय छै ए ला न जाइ छै एक बार गेल रहै छी तब बारे बज्जे रात के घूम घाम के आबै छी
अहाॅं जा र-र- रहै छीयै रूम लेके उ कऽ कहबे तऽ बन्द हो जाइ छै
उ एक वे बारै बजे तक तऽ दोकान उकान सब बंद कर देबय छै बारह बजे तकमें तऽ द दुकान हो जाइ छै बन्द अय सॅं आदमी सब एक दू बजे तक रह जाइ छै
हूं
साढ़े एगारह हमनी के जेने रहे छी उ गली में तऽ साढ़े ए एगारह मऽ तऽ खाली अथिये करै छै की करल जाइ छै मतलब गन्ना के जूस गन्ना के जूस ई सब बेच्च बेच्चे छै
मने कहै छै वहां मेट्रो मतलब खाली बेंगलोर के अडर जे जगा रहै छी यनां यनां उ मेट्रो उकला छी आ मतलब उ हुंआ ई हमेशा दूर दूर से आबे छियै मुम्बई से दिल्ली से ओका ल अलग ट्रेन रहै छै उ
हं ओकरा ल ट्रेन होइ छै आ मेट्रो शहर के अन्दर चलै छै जे मतलब की तीसगो स्टे मतलब बीसगो ल स्टेशन होइ छै बीस पच्चीसगो समझै छीहीं आ बीस पच्चीस गो स्टे तऽ मेट्रो के काम होइ छै कि शहर के अन्दर बीस पच्चीस गो स्टेशन मऽ जायके
ओ मन्ने स्टेशन छोटा - छोटा होइ छै कि बर - बर
ए स्टेशन मेट्रो स्टेशन ब नीक - नीक रहै छै पूरा टाइल्स उस वहाँ पे चेकिंग होइ छै आदमी की लेके जाइ छै मेट्रो पूरा ए सी वाला होके छै
ओ मतलब ई नार्मली स्टेशन सॅं तऽ छोटे रहै छै मतलब जम्मे ट्रेन चलै छै ऊ से त छोटे रहै छै स्टेशन
अच्छा मेट्रो स्टेशन छोट रहै छै तऽ उ मतलब मेट्रो स्टेशन छोट रहै छै समझै छीहीं लेकिन एक शहर मे अगर चार किलोमीटर जाइ छिहीं नऽ ऊंहा अहाँके चार गो स्टेशन मिलैत अहाँके चार गो स्टेशन मिलै छै
हर ज हर - हर जगह पर एगो स्टेशन रहै छै छोटे - छोटे नऽ रहे छै अयते बड़ - बड़ थोयरे रहै छै
नऽ तैयो रहै छै नीक रहै छै लेकिन हँ तनि छोट रहै छै लेकिन ईय तऽ तीन - तीन मंजिल होकय छै दू - दू मंजिल होकय छै
ओ जितना ई मेट्रो स्टेशन होइ छै ऊपरे होइ छै कि नीचे रहै छै कोनो में मेट्रो स्टेशन
जैसे की एगो कहै छै अंडरग्राउंड एगो एगो दू मंजिल पे आ एगो कहै छै दू मंजिल पे रूटके रूटके हिसाबसँ होयके छियै
आ वहाँ पे मतलब बिना टिकट कऽ नऽ जा सकै छै टिकट एगो मिलै छै ओकरा डालल जाइ छै फिर अहाँ जा सकै छी केनहूं
ओ कहै छै कि उ कही छी रोड कते बड़ - बड़ रहै छै अप्पन त रोड बड़ - बड़ रहइ छै व
ए हम जेने रहत रहे छी ने उहें पे आठ लेन कऽ सड़क रहे छै चार लैन आबे के चार लैन जाए के आ रुक वाला कोनो सिस्टम नहि रहै छै लोक चला देवे छै।
तऽ इतना रोड रहै छै त कन्फ्यूजन हो। छै कोन रोड से जाइ छै कोन रोड से कही भूला जाइ छै तऽ
सीधा रहे छै वहा पे सभ लोग के देख मे तऽ अथि लगे छै कथि कहल जाय छै आ। लोकेशने से चलै छै ह लोकेशन सभलोग पढ़ से लेके छोट तक सभलोग
ठीके छै लेकिन हम बहु रोड रहे छै तऽ कोनो कोनो बहु जर नया नया जाइ छै तऽ कनफ्यूज होइ जाइ छै कोन रास्त जाइ छै कोन रास्ता ने
एना न तऽ सभ लोग वहाँं पे लोकशने करै छै कोनो बिना लोकेशन के ना जाइ छै
हू मने खाना पीना रोज जब खाय छै एो खाना खाय छै कि अलग अलग प्रकार के खाना मिले छै वहाँ
आ
अ
देखू अलगो अलगो खाय छी जे दिन जे मान
आ। ह कमे रहै छै
एक महिना।
उमेर राजा छै
एक महिना एक महिना। सामने च एयरपोर्ट सभसे सुंन्दर एयरपोर्ट छै
को दिन लागै छै आ जाइ छै आइमे
तीन दिन छओ दिन तऽ चार पाँच दिन लागत
बठते बैठते तऽ हेरान हो जाइ छै ट्रेन मे।
ह। हँ।
खाना ट्रेने मिल छै कि कीन के खाइ छै
हम ट्रेन मे
आज खर खाइ छै।
बिसकुट।
ठीक छै रगै छै गेम पे आय छै गेम